हँ की हाल? हेलो हँं की हाल चाल? ठीक य अपन कहियौ? ठीक छैय, कतहु मन्दिर तन्दिर पर छियै? नहि पगलमे बनबै छैय घर के त ओही ठाम अच्छा अच्छा हँ तहन तऽ बढ़िआँ आवाज जाय या कि हँ। अचछा, अहां की क रहल छियै? हमहूँ बस बैसलहुँ हेँ इएहसभ करय लए साँस ताँच देलीयै घरमे। एखन तऽ ओहिके समय छैय ओहिके बाद खेनाइ चढ़ेबै। अपन सबके तऽ रोजगार ओ तै। रोजके तऽ इएह रामा खटोला छैय ने। ओ आ रोजके तै याह ड्रोामा सही मे रहै छै हह ह भोरे लेडीज कें लेल इएहा सभ रहै छै आब काल् की बनते से राते से टेंशन लाग जायत ह ह हँ ठीके कहलिय नास्ता अलग बनाबू फेर खानो के टाइम अलग फेर साम के नास्ता अलग पेर रात के खाना अलग हँ अपन सब के दिमाग ओहि मे चलैत चलत एकदम
ह् ह ह
और सब कहियो बतबियो आइ की बनेने छलहु हन
एखन तऽ
अखन तऽ कुछो नहि बनेलहुँ हन हम आइ सोचै छी दालि भात चोखे बनायब एक नम्बर तऽ खनाा यऽ हँ हमर बड़के मतलब रहैत छनि कि सादा बनायब रातिमे भाते खाइत छथिन
अच्छा
कम रहै छै जे आब एते देर ऑफिससँ बैसिकऽ एलहुँ हँ हमरा सादा खाना दिअ
अच्छा
गरमे गरमे खेथिन आ मजो आबै छै खायमे बहुत मजा आबे छै दाल भात चोखा या भुजिया
बड्ड नीक
बड़ नीक लाग छै ओमे घी द दियौ पापड़ द दियऔ दियऔ अचार दऽ दियौ तहन तऽ पाँचो मिनट नहि लागत खायमे बच तऽ आम चोखा भुजि कऽ बनबै छियै कि नहि फोरन दऽ कऽ भुजियो के बनाबै छिय नहि तन फोरनो दा क नहि त कचा आलूमे हँ हँ प्याज कच्चा तेल कच्चा मिर्चा हाँ इहो बद नीक लागय है हमरा कच्चा प्याज हा अचार के मसला सब दय के हँ और सब आलू के तऽ ओनाहियो कुछो बनाबियो त बद नीक लागबे करइ छैय बद नीक लगई छैय हाँ आओर कुमहरौरी अदौरी सभ बनबै छियै हँ कुमहरौरी हदौरी त अपन मिथिलाक के फेमस यऽ बनबे करैया दौड़ी भेल कुमहरौरी भेल हँ हँ सही बिड़िया हाँ बिड़िया ह
चिप्स चरौरी ई सब तऽ
तऽ हुँ आ हमरा मतलब हरियाणा के आदमी सब देखत तऽ कहत जे तोरा डिबा डुबी बढ़ छौ घरमे त हम कहबै तु की बुझबि क कथि लाय डिब्बा डब्बी से तोहर किचन एते भरल कथी ल लगे छौ कहलियै तोरा की पता जे कथी लेल भरल छै एते हमरा सब एतऽ तऽ ए एक तरफ के कबड तऽ बुझू जे एह सबसँ भरल रहै छै सही मे भरल रहय छै चार पांच डिब्बा अचारे भेल अदैरीए भेल मतलब कोनो मुसरी दाल क कदौड़ी भेल कोनो उड़ैत दालिके भऽ गेल कोनो चनाके भऽ गेल सबटा कोनो मटर के भ गेल हाँ कोनो सास जोगा जोगा क रखने रहै छथिन तऽ बुझियौ एही डिब्बा ड जे रहतै तऽ कतेक डिब्बा भऽ जेतै
सहीमे
सही मे भए जाइ छै सब के अलग अलग टेस्टो ने रहै छै त मिला क राखै नहि छै हँ आओर की सबके अलग अलग टेस्ट अलग अलग मजा रहै छै हमरा तऽ कुम्हरौरी फेवरेट अइ सच म बहुत पसन्द छै सब क कुमहरौरी हम तऽ हर मंगल के अगर जहिया व्रत रहतै तहिया बन‌एब कुम्हरौरी आलू कुम्हरौरी आलू के झोर भात गरम गरम बड मजा आबै छै
आ हमरा मेन बेसी अथीमे भऽ गेल प्रेगनेन्सी भेल ने
हँ
ह खने लागल जे बाप रे एहन उचाट लागि गेल कुम्हरौरी के आ ईसभके हमरा बुझाए एकटा उमरो भऽ जाइ छै बच्चा मे नहि नीक लागल फेर एकटा उमर होयत तऽ नीक लागऽ लागत
हँ ई रहै छै लेकिन हमर भाय तऽ छोट छै ओकरा बच्चे से पसन्द छै
तऽ मेन छै जे अपनासभ खाइ छियै ने हमरो बेटी कहत जे पहिले बच्चा रहे तऽ नहि बुझैय त कहै चॉकलेट वाली सब्जी बनाइए
हँ
ओते मैथिली नहि बाजै छ ए सालके छै तऽ ओ कहत अथी अपना तब जे अथी मे दऽ देवइ सजमन मे जे अदौरी दऽ देब अहु संगे भात खा लै छै हमर बेटी बढ़िआँसँ नीक बात छै पसन्द छै अपन सब के खाना हँ करैला तरैला कदीमा सब ठूस ठाँस के खुआ दै छि नीक करे छियै हँ ई नहि कहलियै जे ई चीज खराब छौ ई चीज नीक छौ खराब नीक कहबे नहि केलियै भाय सभचीज खायल जाइ छै खो हँ सब चीजके आदत रहना चाही आओर अहाँ केँ क‌एगो धिया पुता अय हमरा धिया पुता हमर शादी नहि भेल छै अच्छा ठीक त बढ़िया हय अहाँ तहन फ्री छी आ हमरा एके गो छ साल के बेटी अच्छा
आ लेडीज सब के त नीक लागे छै ने क कुम्हरौरी अदौरी ई सब
हँ हँ मंगल केँ व्रत राखे छियै अखन तऽ नहि ये जब बच्चा भेले तऽ ओहिके बाद बहुत किछु छुटि गेला जहन रखियै तऽ ओनाहु हम नहि किछ फुरात तऽ मोन मे पहिल सब्जी तऽ वए जे आलू कुम्हरौड़िये बना ले हँ तऽ आब बड़के तऽ नीक नहि लगै छनि लेकिन हमसभ साउस पुतहु दिनमे बनाकऽ जे इएहसभ अर दर चीजसभ बना कऽ खाइत छियै अच्छा अहाँ कतऽ रहै छियै एखन हम तँ दिल्ली मे सब परिवार पूरा रहै य‌ए ओ परिवार मे हम सब अकेले छियै ने
अच्छा
अच्छा सास छथिन ससुर छथिन तीन न तीन गोटा छियै आ बेटी
अही के साउसो रहैया
हँ अहाँ तऽ मन्दिर जाइत हायब रोज
की कहलियै
की कहलिए मन्दिर तऽ रोज जाइत हब तहन पास मन्दिर पासे मे रोज तऽ नहि जाइ लेकिन मंगल मंगल के जाइ छी अच्छा मंगल के बढ़िया या
ह